हेलो।
कि हाल चाल छै सर यौ
बड़ बढ़िया छै अपन कहियौ
ठीके छै।
कि सभ भऽ रहल छै
कहा कुछु भऽ रहल छै बैठले छी खाना पीना भऽ गेलै
खेनाइ पिनाई तऽ एकबेर भऽ गेलै फेर एलियै हँ खाना खा लए लंचमे अखन ते किछु देर पहिले अ अहाँकेँ
हमरो दोबारा होइवाला छै आब
अच्छा कि सभ खेनाइ पिनाइ बनल छलै
भात दालि सब्जी आम भात दालि सब्जी आम।
अच्छा ओ तऽ बढ़िआ खाना बनल छलए
हू आलू परोरके सब्जी छलै
हूँ।
अहाँकेँ कि सभ दाइल खेरही के छेले
ओ दालि खेरेके छै
ह तल खरिय छलै
अच्छा
तऽ की करि रहल छी अभी
तऽ कहाँ कुछ कऽ रहल छी एखन तऽ एलहुँ हेन कनि ठंढा रहल छी हवा मे पंखा चला कऽ आ विचारमे हँ एखन ते एबे केलहुँ हँ
ह
त जते चीज पढ़ौने छलौ ओकरा रिविजन केलियै की
ह रिविजन हँ केने छलियै एक बेर आओर बैठबै
हँ तऽ जतेक चीज पढ़लहुँ हन कम्प्यूटरके अन्दरमे सारा चीज के रिविजन करबै ऑप्शन याद रखबै कोन ऑप्शनसँ की काम हेतै बुझलियै ओकर बाद काम देब तऽ काम अहाँ कऽ पेबै
यस सर तऽ आइ वर्ड बनि जेतै ने सर मतलब ओकर अथी कॉपी
हँ हँ बैंडिङंगके लेल दऽ देलियै हँ
द देलीयै
हँ दऽ देलियै कहलक ह से सर शाममे लऽ लेब नहि तऽ काल्हि सुबहमे लऽ लेब
काल्हि
आइए शाममे कने छल‌ए हन
तऽ तऽ सुतल छियै अभी
हँ सुतल छी की करबै कहलियै एते गर्मी छै ने कहलिय कनि ठण्डा ली अतो बैठल बैठल देखल मोन अक्छा जाइ छै ने काम लोग कते करतै काम ताम चलै छोड़े चलि अतियै
हँ हँ सहिए बात छै तऽ फेन जेबो करबै
जेबै क तीन बजे तीन बजेसँ लऽ कऽ पाँच बजे तक फेर पढ़ेबै पांच स लऽ के फेर अहाँ के शाम तक यानि कि सात आठ बजियौ आठ बजे तक फेर ऑनलाइनवला काम सब छै तऽ वएह सब सब करबाक छै
ह
बस अपन तऽ बुझले अछि रूटीन छओ बजे उठू पाँचे बजे उठू छ बजे पाँचे बजे उठू छओ बजेसँ पढ़ेनाइ चालू करू तऽ दस बजे तक पढ़ाउ
ह छओ बजे तऽ रोज जे छियै ने हँ
हँ छओ बजे रोज जाइ छियै
ह बढ़िआं अछि छै हमरो आरके ओतुका कोचिंग आब साढ़े पाँचे बजे हो गेलै साढ़े छए बजे
अच्छा ओतऽ जे पी सर लग
साढ़े छए बजे हो गेलै ताहि दुआरे आइ सेरे चलि गेल छल
ह्म हमहुँ तऽ कहै छलियै अहाँ लेट हमहूँ तऽ कहैत छलियै अहाँ लेट किया अबै छियै
हँ लेट अबै छै आब मतलब अए नहि जेबे
नहि टाइम तऽ कनि ठीक रहै छै
ह आइ सात चालीस छओ चालीस मे छुट्टी भेल छलै सात चालिस मे
हैं टाइमसँ बे ने पहिले तऽ टाइमसँ पहिले अयबै तऽ बेनिफिट अहाँकेँ रहत ह टाइपिंग कऽ सकैत छी जे भी रहलै ओकरा रिविजन कऽ सकैत छी काल्हि पढ़लिय ओकरा रिविजन कऽ सके छी लेट मे तऽ बे छै लेट मे क्लास चालू भेल
हूँ।
हैं तऽ।
ओर सभ तऽ बढ़िआ छै
बढ़िआ छै ने
तब कम्प्यूटर पढ़ैमे नीक लगै छै ने
ह पढ़ै लिखै छियै
कतहु समझैमे दिक्कत परेशानी।
हु ह कतौ भी परेशानी हेतै तऽ अहाँकेँ तब बतेबे करब
ह जे भी दिक्कत ह तुरत बतबयके छै सर एतय दिक्कत अछि हमरा बताउ नहि समझ बुझलियै तऽ दू बेर नै तीन बेर नहि चारि बेर पूछि सकैत छी कोनो दिक्कत नहि छै। पूछैके लेलऽ कोनो दिक्कत नहि ह बुझलियै लेकिन ओहि ऑप्शनके समझबै बढ़िआसँ ह
जी सर।
आ
यहा के भातिज कतय अछि
भातिज जे छै अपन मम्मी लग ओ सुतल अछि।
सुतल रहै छै अहा अपना नगनी रखै छियै ने
नै नै एहन कोनो बात नहि छै से हेलबैत छियै
तना
हमरे लग रहै छै बेसी खाल मेन बात छै फुरसत नहि ने रहै छै।
ह घर पर रहैतेबे आ ते हू
हू।
के अछि।
सेहत तऽ ठीक रहै छै। अहाँ सभ तऽ ओहो नहि अबैत छियै अहूँ सभ अबै कहियो देखै सुनै लए कनि लेबै अहूँ भातेज के
सर अहाँ त पैक कऽ देने छिय पूरा अन्दर मे
पइक कऽ दिन तऽ गेट तऽ खुले रहै छै ने कोनो मनाही थोड़े छै आब जी कखनो एक लपकन इन्हरो माहे
तब रिंकू केँ बौआ सब सब ठीक छै
हँ ठीक छै ओकरो आर केँ अभी बन्द छै साथी प्राइवेट इसकुल धरने छै न
हूँ
तऽ बन्द छै अभी
अच्छा
खुलल हेतै शायद आब ओना
नै हालाँकि आब गर्मी छुटी खतम भऽ गेलै हन
गर्मी छुट्टी खतम भऽ गेलै खुलल हेतै
हूँ
पाँच दिन पहिले बन्द छै
यसौदा केँ धियापुता केँ एडमिशन करैलकै कि नै ह कि एखन नै करौने है
नै अखैन नै चाइर साल भैले न
ओ पाँच साल अखैन नै भेलै ना
नै एखैन पाँच साल नै भेलै हन ऐगिला साल
हँ ऐगिला साल करा दैतै जते जल्दी बच्चा इसकुल धऽ लै छै ओते बढ़िआँ छैबै छै बढ़िआँ रहै छै
ह तऽ सर ओकरा कुन्दनसँ बातेने छलियै
कुन्दन से कहाँ बात भेला हन अहाँकेँ फोन कने छलै हेलो
अच्छ
की सब कहै छला
केँ
कुन्दन
हेलो कुन्दन स
अपन
कहाँ भैल
अच्छा तऽ बात कैकर स काइल केँ लिए
काइल
हूँ
काइल तऽ बात भैल छलै कुन्दन स आइ नै भेलै हेन
अच्छा
कुन्दन जा रहल ऐछ आँ
की सब क छलै कुन्दन काइल
जाइ छियै मतलब रनिंग मे जाइ छै
अच्छा
एदम कहलकै रनिंग में जाइ छियै अभी शाम कऽ सुबह कनि शाम कऽ
ह
दौड़े के लेलऽ जिम उम करे है
तब कि सभ हो कम्प्यूटर के बारे मे कुछ सलियै मोन लगै छै सिखै मे।
से सभ तऽ नहि पुछलियै कहै छलै एक महीना के बाद जेबे हमहूँ मधुबनी रह लाग
अच्छा। ई तऽ करी ने तऽ फेर एक महिना हिके बाद जेबै तऽ फेर कम्प्यूटरके सिखतै यौ अखन तऽ अहाँकेँ रहबाके छै तऽ एखन एक साल
से तऽ नहि पुछलियै मगर कहे छलै ह वर्ड तऽ पूरा पढ़ि लेतै तब जेतै
ह वर्ड चलि रहल छै एक्साल चलतै एक्सालके बाद इन्टरनेट आ इन्टरनेट के बाद फोटोशॉप हेतै ओकर बाद डायइलि हेतै आओर कोनो दिन रुकि जेतै पाँच छओ महीना के अन्दर मे भऽ जेतै
से चेक्क करे मगर काल्हि कह होइ छलै मधुबनी जायब
ह।
कहलि कुछके तैयारी तैयारी चलत यौ तऽ कहलकै ह तैयारिये चलते
च वाँ सभके अथी जेनरल कम्पीटिशनके तैयारी करतै
ह महिला कॉलेज मे शायद नाम लिखलकै हन
महिला कॉलेज मे महिला के सभ छै महिला मेने हतै
अथी मे हेते तेन आर के कॉलेज मे शायद।
ह आर केॉलेज हँ आर के कॉलेज आयल रहै ओकर
ह तऽ कहै छलै तीन चारि दिन भेल हन एडमिशन करैला
ह
महिना के बाद चलि जायब मधुबनी पढ़य लए
ह हमही ऑनलाइन कऽ देने रहियै ओकर बाद ओकरा आयल रह रहे
ह सरबीए पार्ट वनमे हैन ओ
ह उएहमे छै बी ए पार्ट वनेमे छै
फोन मे एडमिशन भेलते।
ह अहूँ सभ परहु बढ़िआ जकाँ अहाँ सभके तऽ एखन बहुते बहुते टाइम छै बारहवी मे एकदम बढ़िआ नम्बर लेबाक छै ओहोसभ अइ्टी प्लस लडौबाक छै तब अहाँ सभके छात्रवृत्तियो मिल जाएत बढ़िआ जकाँ
ह एगो सर फेन पंन्द्रह तारीख के एगो ऑनलाइन वाला अथी आब रहल छै
पोस्ट मैट्रिक वला है वएह छात्रवृत्री वाला
ह
तऽ ओहिमे जे छै ने जाति आवासीय आय ईसभ बना कऽ एकदम। टू टंच केने रहब एहिस बना तऽ देने रही
बोना फाइटो बनबऽ पड़े है।
हँ बोना फैट बनबऽ पड़तै।
आ।
कोन कॉलेज मऽ नाम लिखोने छियै
हम तऽ आते हियै सिजौले मे नऽ
अच्छा सेजौले मे
हँ तऽ हमरा आरके उ वला हेतै नऽ
हँ भऽ जेतै सेजोल मे लिखेने छे भऽ जेतै तऽ सिजैल इस्कुल जैय कऽ बोना फाइट सर्टिफिकेट